गोरे
हेलो
गोर लगै छी
हेलो
गोर लागै छी
की पोय छनि यौ
ठीक है ठीक है अपन की पोजिशन अय
अपनो ठीके हय चलि रहल छै
आओर की भऽ रहल कहाँ किछु एना जे छै से घरमे छीपड़ल
कियअ
आइ अहाँके जे छै से छुट्टी छुट्टी रहै ने
अच्छा अच्छा तऽ काल्हिओ छुट्टी हयैत
या काइल किया हेयत छुट्टी
रथ यात्रा के
रथ यात्रा
हुँ
ओ कथी होइ छै
रथ यात्रा होइ छै ने जगन्नाथ मन्दिर बला
अच्छा अच्छा नहि तऽ काइल नहि
एमहर एमहर तऽ हमरा सबके छुट्टी
अहाँ सबके जे छय मेन अथी भऽ जाइत छै ने दिल्लीमे नहि बुझैत छै ने ओतेक
ह हँ तऽ दिल्लीमे रथ यात्रा किए हेतै
हँ
ओतऽ ओनाहु ओतऽ बड्ड ट्रैफिक छै रथ कतऽसँ घिचतै
हँ हाँ
आ गाम ताम जायके प्रोग्राम
पताल
गाम ताम के प्रोग्राम
गाँव के तऽ उहा छठि कें
छठिमे जायब
हाँ छैठेम
यए नन ननकीरबा ननकीरबी सबके देखऽ नहि जेबै
हँ हाँ जेबै
अच्छा
सेप्टम्बरके आशा देखैत छियै हँ तऽ दिवाली जायब हँ
हँ दिवालीमे तऽ सोचने छी जाइके जेबाक तऽ चाही
अच्छा
आब मानि लिअ ओहिसँ पहिले दाइ अगर चलि गेलै तहन तऽ जाय पड़त पहिले
तऽ दइयो छथि लग छियैन
हँ बहुत लटपटायले छै कहाँ बेसी चारिटा रोटी बुझलियै
हँ
एक बटा दालि एक बटा तरकारी खाइ छै आइके बाद कहियै भूख चल, नहि लेब बुझलि
मतलब एते-एते छथि तऽ लेबै तऽ भूखे नहि लगतै
हँ
हँ हँ हँ
कहैत छै जे भूखे नहि लगैए, पेटमे मरोड़ दैत रहैए
हँ हँ हँ, मतलब एक चारिटा चारिटा रोटी, एक बटा दालि आओर तरकारी छै से अहाँके एक बेर बाटी तरकारी
एक बटा दूध
एक बटा दूध खेलाक बाद तऽ भूखे नहि लगैय
हँ, तीन-चारिटा आमो घींच दै छै ऊपरसँ
तखन कहै छथि, भूख नहि लगैय
हँ, कहै छै भूख नहि लगैए पेटमे ताव दैत रहैए लागैए जे आब नहि जिअए
हँ हँ हँ
कहले जे अहिना तूँ खाइत रहनै, अपने जीवै
हँ
ओर
हँ, तऽ एखन हुनका किछु हेतै
हू
जाहि हिसाब सँ हमरा कहैत छी, अहाँ जँ एहि हिसाब सँ छियनि हुनकर। जिस हिसाब से आप मुझे बता रहे हैं, अगर वह इसी हिसाब से उनके हैं तखन जे छै, से एखन थोड़े किछु
नहि तऽ ओ अहाँक ओछैने पर सभ क्रियाक्रम भऽ रहल छै
अच्छा, उठल नहि होइत छै
ताहि दुआरे नहि चलैत छै माने आधा घण्टामे बाथरूम जाए पहुँचैत-पहुँचैत भऽ जाइ छै
अच्छा
त ने
हँ, बुझि गेलियै
से से स्थिति छै, माने बुझियौ ने जे जतय सुतैत छै, चौकी पर
हु
ओतय सँ बीस कदमो नहि हेतै, दस कदम पर बाथरूम छै
हँ
ओतय तक पहुँचैत-पहुँचैत ओकरा रास्तामे भऽ जाइ छै
तखन तऽ
से पोजिशन छै, हँ तऽ ओकर पोजिशन ठीक नहि छै
अच्छा पोजिशन तऽ नहि ठीक बुझा रहल छी के मतलब, जखन ई हालत छै
हू कर्जावला सभ आबै छथि या फोन करैत छथि
ई सभ लोक एहि पर नहि गप करैत छै यौ
अच्छा नहि करै छै
ह अहां तऽ आओर जे छै से हमरा
देखार क दे
बिना मतलब के जे छै से फेर जे हमर मीडियएटर अय से अहाँके बेज्जैत करत फोन कऽ क
हँ से किया कह
हैय ओ मना केने छै ने ई सब नै करय लय
अच्छा तऽ कोन गप करऽ के अछि
अहि पर मे खाली धार्मिकता गप्प करियौ अहाँ
अच्छा हँ
हमरा त होइया प्रेमानन्द बाबा के अहिपर अहिमे जोइर दियनि
हँ
ठीक रहेन
हू तऽ ई ई जे छै तऽ एहि बेेर आर्केस्ट्रा तऽ हेत ने अथीमे
कथी म
जन्माष्टमी में
जन्माष्टमीमे तऽ हेबाक चाही
अच्छा ओ तऽ अहूँ सबके बर्माके स्थानमे होइ छै न
नहि नहि एतऽ यहाँके नहि अय
ह शैम्पू तऽ दादी देए एलनि
आइब गेल
हँ देखने रहियै स्टेटस मे
अच्छा
गोइंग टू बिहार फ्रॉम बम्बइ
गोइंग टू बिहार फ्रोम बम्बई संगे लिख देलकय
हँ हँ बम्बइमे रहै छै ने
पता नहि क तअ रहय छै हां बम्बईये में बुझाईया रहय या
ह ह नागा कोन अथी छै काँदी बली की कतऽ रहै छै बिराड़ ह ऐलवेस्टर बला मे
ठीक
एलवेस्टर हँ तऽ ओतय जे छै से अहाँ के बम्बई मे अहाँ के वएह होइते छै ने
हू नहि तऽ आब जेना हमर मामा सभ रहै छथिन मामा सब रहै छथिन ओ अथी हय बिरार मे
बिरार बढ़िआँ एरिया छै
हू
इ एकटा छै नाला सोलह
नाला सुपारा
हँ ओतऽ रहैया मामी सब हँ नाला सुपारा छै नाला के ऊपर मे
हुँ हुँ-हुँ
हुँ
नालाकें उपरे बनल छै
हाँ हाँ नालाकें उपरे मे बनल छै घर
हू
से अपन छै और गोलू के कनियाँ सब सँ गप्प होइया कि नहि
नहि हमरा ओतेक नहि रहैए हुनका सभसँ
अच्छा हुनका कनियाँ से गप नै‌ रहैया
नहि नहि की गप
ओ किनको ओ किनको से गप्पे नहि करै छथिन
नहि ओ सरकारी ऑफिसर सब सँ दूरे रही ने
हिं हह
कखन केस कऽ देत के जाने
ओ ककरो सँ गप्पे नै‌ करै छथिन
हुँ कहते जे घूस माँग रहा था
हुँ हह तखने कहते इसमे क्या है
हूँ तऽ ओहि देख आउ ओहि देख
हँ हह हँए
बुझलिय आ लड्डू सेहो ऐल रहै गांव
बाप रे बा कहिया ऐलह
ए हम जाहि दिन गेल रही ओही दिन ओ पहुँचले रहए चारि बजे साँझ में
अच्छा
चारि बजे पहुँचल हमह हुँ गेल रही मामा ओतऽ
हूँ
तऽ देखले भेटल भेटल तऽ ओ छः सए रुपैआ के माथा हाथ दऽ देलक
जाइत हैतेय
जायइते रहे
अच्छा
लऽ गेल सीधे दआद बौआ ओतऽ
हुं
हुँ दिआद बौआ ओतऽ गेलहुँ भऽ गेलै मन्टुआ भेटल मन्टुओ रहै भेटल
अच्छा
ओहो अपन किजान गेले कि अरे चौड़ी के माहौल अय गड़बड़
अरे चौरी धीरे धीरे आब खराब भेल जाय छै
खराब त छैहे अहाँ सबके टोल मे कनि बेसी अहाँ सबके टोल मे कनि बेसी आतंक छै चोर चमार सब बेसी रहै
हुँ
हं
इएह सब बात
कनिया अहाँ कहिया एत्ती
पता नहि कहिया केओ कहैत छै कोनो कहियओ महिनामे कहैत छै नवम्बरमे केओ कहैत छै अक्टूबर कखनो कखनो कहैत छै सेप्टेंबर
हं
पता नहि की कहिया हेतै सेप्टेंबर क त अक्टूबर के नाम तऽ सुनलियै ह
हू हू आब तऽ सभटा भेलाके बादे न
हँ हँ जहिया
काज चलि रहलै आहा के
ह चलियए रहलै ठीक ठाक
अच्छा कोनमे एयरटेलमे
हँ एयरटेल में
हँ
आओर एम्हर राजस्थान के हालचाल
सब ठीके ठाक कहल जाइत छै राजस्थान
गपशप होइए
हँ होइया अंजनि के कनियाँ फोन करैत छथि कहियो कालके
हू
हुनके सबसँ हालचाल भऽ जाइ
हू नहि ठीके छै हमहूँ एखन बेरोजगारे छलहुँ हेँ
अच्छा भेल कि नहि कतहु
चारि दिनके चारि दिनके छुट्टी मँगेलियै
हँ
कहले जे रिजाइन देके चलि जाइय
अच्छा
बोलिए ठीक छै लाबऽ दै छियै रिजाइन
हू
ओरिया कऽ मेल कऽ देलियै हँ
हँ
कहलियै ठीक छै आब चलै छी तऽ अच्छा चलता हूँ दुआओमे याद रखना
हँ
कहि कऽ आराम से निकलि दहुँ
अच्छा हँ
हँ ओ तऽ बुझले गप रहै ह सबके कहने रहै
ह एहिमे एकटा बहाना अहाँके भेट गेल छुट्टी चाही
हँ लेकिन केओ तैयार सुनै लए तैयारे नहि रहए आबहे पड़त आबहे पड़त मामाके आबहे पड़ै छै
हँ
तहन ठीक छौ भाई
हँ
आबै छी तहन आओर
हँ तऽ ठीके छै
हुं
आ वहाँ पर जे छै से कौल अहाँ के धीरे धीरे जे छै से बारह मिनट पर पहुँच गेलथि
अच्छा फेर करब अहाँ के कॉल
ह
चिन्ता अहाँ किया करै छी कैश पहुँचा देब दियौ ने हमरा लग कैश नहि यऽ ऑनलाइन कहिओ ने देतय जा आ अच्छा ठीक छै राखू
से छै ऑनलाइन टास्क पूरा यौ नहि
हुँ
नहि प्राइवेट नौकरी होयइते छै झाजी यौ बुझलिय
हुं
ई सब होइते छै अहाँ के राम मिलाया इ सब छियै आदमी जे दिन चलै छै